हेलो
हू
की हाल छौ बौआरौ
ठीक छै अपन कहियौ
हँ हमरो ठीक छै
ऐं
हमरो ठीक छै आर कहऽ मैय ठीक छौ
मैओ ठीक छै
बाबू
हू
दाई बाबा
हू
ओ आर कह सुनलियै हन
दो-दोस्त ठीक छौ ने तोहर
हँ ठीक छै सुनलियै या तोहर दीदी खैसि पड़ला हें
की पता
कहाँ दुना पैड़ हाथ टूटि गेलैए या
आँय
पैर हाथ टुटि गेलैए या कहाँ दुना
ओ नहि पता एना पता करै छियो रुकै
तोहर पप्पा कहै छलाह हें कि जे हमर बहिन नहि एतै- से बियाह मे ओकर पैर हाथ टुटि गेलै या
हँ
तोहरके। पप्पा रहऽ काल्हि फोन। चेले।
कथी सब
ओहेय जे हमरा बेटीके बिियह मे।
ह्म्म
तऽ हमर बहीन नहि एतै जे ओकर पैर हाथ फटूटि गेलै आ खसि पड़लै, झोल झाड़ैत रहै आ कुर्सी परसँ खसि पड़लै ओ बड़ चोट लागल छै। उठ बईस नहि होइ छिय।
ओ
आ पीसो नहि एत जे केनााकऽ छोड़ कऽ एतै। तई दुआर लए।
चन्दन
आओर कह। भर ल खाना पीना। एअ।
चंदन।
खाना पीना भऽ गेल।
हँ खाना पीना तऽ भ गेलै।
कथी खेल हँ।
भात दाल चोखा।
ओ, हँ तऽ गर्मीए तऽ बड़ छैे बौआरो कथी तेल मसाला खेबै ओते गर्मी बड छै गर्मी मे जेते नॉर्मल खेबह ओते ठीक रहतौ। आर कहऽ।
ओर सभ ठीक छै।
तऽ बहिनके बिियाह डेट फाइनल भऽ गेलै।
हँ अअ।
ह तऽ ठीके छै देखक न हमहूँसभ सोचै छियै कि जेबै विियाहेमे जायवला छलियै गाम तऽ आब नहि जेबै आब उहे बियाह मे जेबे। तहन तऽ बरो सब एतौ।
तोरा तऽ अपने तऽ त फैमिली छए जे घर रहतौ घर तऽ चारि गो तीन गो ते दीदी रहतौ दूगो मामी रहतौ मामा रहतौ मौ सी रहताे। तऽ बरियतीी मतलब गाँवमे जतऽ कि होटल सँ करबहक।
देखई छियै जगह जतय बनै छै।
ओ नहि तऽ गामेमे करबह तऽ ठीक रहतऽ अपन घर दुआरि रातिमे होटल किए लेबह।
ह्म्म
झूठो के सब चीज छ हे अपन गावे स करिह।
ह।
एना तऽ तो हँ। एना तोहर पप्पा कहैत रहथिन जे घर हमरा यइ तीने चारि गो तऽ गेस्टकेतय रहत अथीेतऽ रहत। तऽ हम कहले रहहिै हम उ सब जेबै न तऽ दूरे कते छै। खा पी लेतै य सब। चेलिअतै हमरा त
हँ ठीके छै अह अहाँके परिवारो नहियअ सहय छै।
हँ आधा घंटा के रास्ता छि। की छै। अपन खा खा के सभ चलि अयतै हमरा तऽ सुतल हे।
अचछा अहाँसभ एयबै तऽ खेबो बहुत करबै न। कहहाँ सबके तऽ अलग व्यवस्था परब परत
नहियौ तऽ हम बिआह दिना जेबह किी हम दिना थोड़े तोरा सजा के खााकऽ रहब। हम अपने घर मे खभ बियाह दिना जेबह तोहर अपने बहुते खंज खोहर छ मामा छ, मामी छ। मौसी छ, चारट पीसी, तऽ एगो न य।
घ घर के तऽ एगो हमर मैच हय खेल ल
उम्मअ आ तो रुकऽ तोरा मायके हम फोन कऽ कऽ कहै छियै कि अहाँके बेटा एने एना बजै छलए।
हम्म
इया के बारे मे लो की सब बजे छै। ह आ बच्चा सब जवान कऽ देलक, देलाय के बारे मे तू ई बजब।
नहि जे सच छै से सच कहलियै।
आँ सएह देखके तऽ। माय बापके बारेमे लोक बुराइ करै छै। कह तह, खाना पीना भऽ गेलह। आइ दहिय बनेने आलू अदौरी के सब्जी।
ह्म्म
भात
ह्म्म
आर बनैन नरियल चठैरके भुजिया।
कोन शैल
चठैल। चठइल। आर उएह बनेने रहिये आ रातिमे रोटी पकेबह, तरकारी बनेबह उएह बनेबह गर्मी ततेक छै कोन छै हम छओटा रोटी बनबैत छी।
पानि तऽ नहि होइ छै उमर
नहि कहाँ होइ छ पि देखै छ तते गर्मी छै। पूरा देह हमर
इमर एते ठणडा छै ई सब कंबल ओढ़ के सुतै छै।
ह्म्म दूर जा मजाक करै छ हौ, मजाक करै छ। पह ततू मजाक करैत छौ हम बुझैत छिय।
इधर बहुत ठंडा छै।
हँ एहो एगो बात बुझल यऽ सुनलियिया कह दना तोहर दीदीे बेटी रहऽ भागि गेल आ फेरो होई गेलह।
सुनलिय
सुनलियै कि तोहर दीदी के बेटी के बिियाह ठीक केेले रहऽ एम्हर भाग गेले रह आ फेरो आबि गेले दू दिननक के बाद।
नेय नए गलत बात।
अअ त हमरा किओ कहलक ओहि गाम के एगो आदमी आयल छलैए। तऽ हमरा कहलक कि तोहर पुमा दीदी के बेटी जे भागि गेल रह विियाह के अथीमे आ फेरो आबि गेलै।
ए ना ई सब झूठ अफवाह उड़ा देने छै पूरा बदनाम कऽ देलकै इ सब।
अच्छा जाए दहक ओना तोहर दीदिओ शुद्ध छह। तोर बीसो सुध छै। त शुध बकलिल छी। ऊम्म आ रे बउवा तोहर एगो चा चा रहो तु धा ओकरा की भेलै।
जाए दियौ
ओ आ खराब नहि होइ छै। हँ हमर भानसत, भोरे भ गेलो ह भोरे तोहर खाना बना लै छियै कि
ओर सब कहियौ आओर सब चलि रहल ठीक छियै न।
हँ सभ ठीक छह।
रजयो अइयो घूमय तुमय लए जेबै कि ना।
कतय जेयबै रौदमे घूमय ल हो, सभ गेलैए राजगीर हम नई गेलियै। बस गेलैए राजगीर के नाई। जैतियै लेकिन ई गर्मी तऽ एतेक छै न ई गर्मी सँ हमरा हिम्मत नहि भेल जायके।
की भऽ गेलै गर्मी छै तऽ।
बारह बारह सौ रुपैआ लेलकै य एक आदमी के आइ एक बस गेलैयए हमरो कहै छलै सब। ओ कहलियई गर्मी मे हम घर छै नई जाइ छी बाप र बाप, घर मे तऽ ई हाल छै आ बाहर मे की हाल रहतेय कह न ज कथिी कहैत छै तऽ गर्मीमे घरमे जीनाइ मुश्किल छैआ, बाहर मे झुटोक कऽ जाउ हम अथी करऽ लए देखब तीर्थ वर्त पड़ी तऽ ठण्ढा टाइममे गर्मीमे नहि, गर्मीमे बड्ड गर्मी लगै छै।
ओ।
हँ।
तऽ बारह बारह सौ रुपैआ ज्याददा नहि लगइत हई।
तऽ बारह बारह सौ रुपैआ कौन जदा लगै छै ओ
बारह समे तऽ अहाँ घुमि कऽ आजाउ अकेले।
असगरे जेतै आ बस मिल कऽ जेतै खाइत पियत जेतै से बुझै छह राजगीर जेतै आरो एक दू जगह लऽ जेतै कतहु कतहु। घुमबै फिरबै लेत
तऽ चईल जयतऽ।
ए गर्मी छै आ ऊपरसँ अ सीटो रहै अथी भऽ गेल, हमरा एक आदमी कहैत छलए कि चलू ओनाहिते बैसि कऽ, जखना हम पाइ देबै तऽ हम सीट लऽ कऽ जायब किओ ओनाहिते बैसि कऽ जायब।
नहि तऽ नीचा बैठ जईत न।
किए हौ जब ओतेक पाइ देबै तब नीचाँ किएक जायब बैसि, कऽ हम बढ़िआँ सँ जायब की, पाइ मङ्गनीक क अबै छै।
न से तऽ नहि होइ छै
ह्म्म आर कहु। तऽ बाराती बाराती मे माछ मास खेता क नॉर्मल खाना खेत
नॉर्मल रहतै।
अ नहि तऽ
नहि तऽ अहाँ सभ जेना अहाँ सभ जेकाँ दू तीन गो राक्षस वाक्षत जे छै न ओकरा
अपना अपना सब मिथिलामे तऽ माछ मस बिीना
हँ तऽ आह एन सब जे रााक्षस सब त ओहि ल अलग व्यवस्था करबै न। पीछामे घर के पीछा क दे व्यवस्था।
हूँ किया अपना सबके प्रसिद्ध छै माछ पान मखान आ इम्हरका लोक सबके छै बहरिया लोकके चिक्कन तऽ अपना सबमे चिकन तिक्कन नहि बनै छै
अच्छा जे हेतै हम अहाँके कहब फेर